नमस्कार मित्र
नमस्कार आइ बहुत दिनक बाद तोहरासँ भेंट भेल कहलहु अहाँक पढ़ाइ आ जिन्गी केहन चलि रहल छी
पढ़ाइ सङ्ग सङ्ग अपन एकटा पार्ट टाइम जॉब सेहो कर रहल छी जेहं से अपन खर्चा आपन से निकलैत लगैत छी
ई सुनिकऽ बहुत खुशी भेल कृपा कहलहुँ जे अहाँ केहन प्रकार पार्ट टाइम जॉब करैत छी आ ओ कतय करैत छी
ह हम साँझक समय एकटा कम्प्यूटर सेंटर मे छात्रा सबके कंप्यूटर सिखाबैत छी जाहि स्ग अनुभव भेटैत अछि आ आमदनी सेहो होइत अछि
हू बहुत नीक अछि पढ़ाइ जॉब करबा कठिन नहि होइत अछि समय केना सौबारैत छी
आरम्भ मे किछु कठिनाइ जरूर भेल मुद्दा अब समयक सही योजना बन कर पढ़ाइ आओर जॉब दुनू आरामछै
अहाँके परिवार मे लोकसभ ई निणय खुशी छथि कि नहि हुनका सब की विचार छल
परवार मे समर्थन दे ओ सब कहले जो अपन मेहनतो कमालन अनुभव भविष्य में बहुत उपयोगी होथ
पार्ट टाइम जॉब से प्रत्येक मास लगभग कतेक आमदनी भऽ जाइत अछि
बहुत बेसी नहि मुद्दा ऐतेक जरूरी भरि जाइत अछि जे हमर पढ़ाइक किताब यात्रा छोट मोट खर्चा आरामसँ चली जा अछी
की अहाँ जॉब से किछु नव कौशल सेहो सिख लेल भेटैत अछि
अवसय अब हमर आत्मविश्वास बढ़ल अछि लोकक सब बात करबाक तरीका आजीमे दारी निभावक अनुभव सेहो बढ़ल अछि
हमहुँ पढ़ाईसँ पार्ट टाइम जॉब करय चाहै छी मुदा बुझायत नै जे कतय ह शुरू करी
अहाँ अपन रुचिक अनुसार जॉब खलो छी कम्प्यूटर पढ़बाक आ ऑनलाइन काज करबाक अछि आ अवसर अवश्य भेटल
हू ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब करबाक सुरक्षित रहैत अछि कि नै
सुरक्षित कम्पनी आ भरसमान संस्थापक सङ्ग काज करबाक चाही नहि तऽ ठगी होयबक सम्भावना रहैत अछि
अहाँके बात सुनी हमरा बहुत प्रेरणा भेटैत अब हमू समयक सदुपयोग करै जाब
मेहनत धैर या ईमानदारीसँ काज करब तऽ सफलता अवश्य भेटल आरनुभव भविष्यमे बहुत लाभ देत
बिल्कुल हम आइ से अपन रिज्यूमे तैयार करब आ विभिन्न स्थान पर आवेदन देब
इ बहुत नीक निर्णय अछि नियमित प्रयास करैत रहू अवश्यक एकटा नीक पार्ट टाइम जॉब भेटत
बिल्कुल अहाँ सलाह हमर लेल बहुत उपयोगी साबित भेल मित्र
हमर सभके नाम सदिखन अहाँ सङ्ग अछि मेहनत छोड़बी नहि सफलता बैश्यक अहाँके कदम चुमत
जखन हमरा जॉब भेटैत तऽ सभसँ पहिले आइके ई खुशी खबर देब
अवश्य हमहूँ अहाँके सफलता परीचे करब आब मिलाकऽ आगे बढ़बाक प्रयास करब
बिलकुल चलू आब पढ़ाइ मेहनत आ पार्ट टाइम जॉब पर माध्यम से अपन भविष्य उज्ज्वल बनाबी आ जीवन मे सफलता प्राप्त करी
बिलकुल मित्र बिलकुल आइक हम बहुत दिन पढ़क सङ्ग सङ्ग पार्ट टाइम जॉब करैत छथि कि ओहो से किछु सोचि रहल छी
हमहूँ पार्ट टाइम जॉब करय चाहैत छी ताकि हम पढ़ाइ खर्चा स्वयं पूरा कर सकी
ए बहुत नीक विचार अछि कारण अपन मेहनत कमाय आत्मविश्वास सेवा बढ़बैत अछि
सही कहलहुं आब हम परिवारपर कम बोझ देब आ अपन जिम्मेदारी स्वयं निभाबब
आ कोन प्रकार पार्टटाइम जॉब करमे छै
हमरा कम्प्यूटरक काज नीक लागैत अछि त डेटा एन्ट्री अथवा कम्प्यूटार सेन्टरमे काज करय चाहै छी
आइ लख अनलइन जॉबक अवसर सेहो बहुत बढ़ि गेल अछि मुदा सावधानी बरतक आवश्यक अछि
हँ केवल भरोसोमंद कम्पनी आ संस्था में आवेदन देब
पार्ट टाइम जॉब सङ् अनुभव सेहो भेटैत अछि कि जे भविष्यमे नौकरीमे बहुत उपयोगी होइत अछि
बिलकुल अनुभावक कारम जे इंटरव्यू सेहो आत्मविश्वास बढ़ि जाइत अछि
जॉब केना समय पढ़क समय केना निकलबाक
हम प्रतिदिन समयक योजना बनायब जाहिसँ पढ़ाइ ओर जॉब दुनू प्रभावी नहि होय
समयक स सही प्रबन्धन सफलता लेल सभसँ महत्वपूर्ण बात अछि
हँ बिल्कुल सही कलू अनुशासन बिना कोनो लक्ष्य प्राप्त नहि भए सकैत अछि
पहिले कमाइ भर भेटलर अहाँ की करब
पहिले अपन माता पिताके उपहार देब कारण हुनका आशीर्वाद हमर सबसे पैघ सम्पत्तति अछि
ई सुनिक बहुत खुशी भेल अहाँके सोच वास्तवमे प्रशंनीए
हँ धन्यवाद मित्र हम सदिक इमानदारीसँ काज करबाक प्रयास करब
मेहनत करनिहार व्यक्ति जीवनमे अबैसँ सफल होइइत अछि
हमहूँ एहि विश्वास सङ्ग निरन्तर प्रयास करैत रहब
जँ कखनो कठिनाइ आयत तऽ निराश नहि होय
बिलकुल हह प्रत्येक समस्या से सीखी के आगे बढ़ाउ
आशा छी जे बहुत जल्द अहाँकेँ एकटा नीक पार्ट टाइम जॉब भेटत
अहाँ सबके हमरा सदिखन प्रेरित करैत रहत
स मेहनत ईमानदार य सकारात्मक सोच पढ़ार टाइमनू सफलता पूर्वक ख उज्जवल भविष्य बण
ह सुनलु जे अहाँक पढ़ाइ सङ्ग पार्ट टाइम जॉब सेहो शुरू कए देने छी
हम मित्र अपनन खर्चा निकालय आ अनुभव बढ़य लेल हम ई जॉब करैत अछि
अ बिल्कुल नीक निर्णय अ एहि आत्मक निर्भर बनाब के अवसर भेटैत अछि
बिलकुल आब हम अपन किताब आ दोसरा कलचरसँ पूरा करैत छी
जे जॉब कारण पढ़ाई मे कोनो समस्या नहि होयत अछि
नहि समयक सही योजना बनाक हम पढ़ाइ ओर जॉब दुनू आरामसँ कर सकैत छी
हँ बिल्कुल सही कहलौं एहिही हमू पट जॉब कर चाहै छी मुदा से अफसर खोजमे छी
धैर्य रखू मेहनत करते रहू जरूर एकटा निक अवसर भेटत
अहाँक बर सुनूके हमरा बहुत प्रेरणा भेटत आब हमूँ प्रय शुरू करब
हमरा लागैत अछि जे गामक प्रत्येक नागरिक जे अपन घर आगंन अप वातावरण छट ते पूरा गामक सुन्दरता बढ़त आ बाहरस आभि रहल लोकसभके सेहो नीक प्रभाव पड़त
ई बात बिलकुल सही अछि स्वस्थ गाँव मे बीमारी कम फैलत अछि बच्चा सब स्वस्थ रहैत छथि आ लोक सब जीवन स्तर सेहो लगातार बेहतर होए चली जाइत अछि
गाम में पुस्तकालय खेल मैदान आर सामुदायिक भवनक व्यवस्था मजबूत कर जाय तऽ बच्चा सभके मानसिक शारीरिक आ सामाजिक विकास बहुत नीक ढङ्गसँ भऽ सकैत अछि
हँ हँ खेलकूद आ पुस्तक पढ़बाक आदर्श युवा सबके अनुशासित बनबैत अछि हुनकर सोचके विस्तृत करैत अछि या समाजक प्रति जिम्मेदारी भावना विकसित करैत अछि
किसान सबके समय समय पर कृषि विशेष परिक्षण भेटै माटिक जाँच होइ आ आधुनिक तकनीक जानकारी भेटै तऽ खेतीसँ बहुत बेसी लाभ कमाओल जा सकैत अछि
हँ सरकारक कृषि विभाग सहयोग किसान सभक नवीन मशीन उन्नत बीजा जीवन खेती आ बाजारक जानकारी प्राप्त कऽ अपन आमदनी बढ़ा सकैत अछि
हमर गामक महिलासभ जे अपन उत्पादन ऑनलाइन अथवा स्थानीय बाजारमे बेचैथी तऽ हुनकासभके आर्थिक रूपसँ बहुत पैघ लाभ भेट सकैत अछि
साइकलू आत्मनिर्भर महिला सब पूरा परिवार के मजबूत बनबै छथि आ बच्चा सब शिक्षा आ स्वस्थ पर सेहो सकारात्मक प्रभाव पड़ैत अछि
हमरा लगत अछि जे युवा सभके गाममे छोट छोट उद्योग स्थापित करबाक लेल प्रेरित करबाक आवश्यक अछि जाहि सङ्ग बेजगारी कम परि सकय
ह अवश्यक खाक प्रशासनक डेरी म मधुमक्खी पालन मशरूम उत्पादक आ हस सिलिप जेका उद्योग गाँंव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकैत अछि
ग्राम पञ्चायत सेवा नियमित रूपसँ विकास योजनाक समीक्षा करबाक चाही जाहिसँ प्रत्येक योजनाक लाभ सही व्यक्तिसँ पहुँचै सकै
ह जखन पञ्चायत सरकारी अधिकारी आ ग्रामीण लोक सब एकजुट भ काज करैत छथि तखन विकास गति स्वथ तेज भह जाइत अछि
प्राकृतिक संसाधन संरक्षण करब मात्र सकारात्मक काज नहि बल्कि प्रत्येक नागरिकके नैतिक जग जिम्मेदारी सेहो अछि
ह हम सब पानि बर्बाद नहि करब गाछ नहि काटब आ प्रदूषण कम करब तऽ भविष्य पीढ़ी सेहो सुरक्षित जीवन जीवी सकत
गाँव मे समय समय पर जागरूकता अभियान चलाय जाय जाहिमे स्वच्छता शिक्षा पर्यावरण आ स्वास्थ्य लेक लोक सबक जानकारी देल जाय
एहि प्रकारक अभियान लोक सब अपन अधिकार आ कर्तव्य दुनू पे प्रति जागरूकता होयत छथि आ समाज मे सकारात्मक परिवर्तन आबैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे मेहनत ईमानदारी या सहयोग भावना संग कोनो गाम विकास मार्गमे बहुत तेजीसँ आगे बढ़ैत रहैत सकैत छथि
निश्चित रूप से एक दोसरक सहयोग करब विवादो से दूर रहब आ मिली जुल के काज करब विकास मे सबसे पैघ आधार अछि
बच्चा सभके बचपन मे पर्यावरण संरक्षण जल बच चाउ गाछ लगाउ आ स्वच्छता जेका विषयपर शिक्षा देबाक आवश्यक अछि
हँ जखन बच्चा सब जागरूकता बनत तखन ओ भविष्य जिम्मेदारी नागरिक बनी अपन गाँव आ देश दुनू के विकास मे योगदान देत
हमर अपना गाम पर गर्व अछि कारण एते प्राकृतिक सुन्दरता मेहनती लोक आ सांस्कृतिक परम्पराके सम्भव अद्भुत संगम देखबाक भेटैत अछि
हमरा अपन गाँव बहुत प्रिय अछि हमर प्रयास रहत जे हम गाँवक प्रत्येक संसाधन सम्मान करैत ओकरा संरक्षण सक्रिय भूमिका निभाबैत
चलू आइ हमसभ ई संकल्प लेल जे किनो सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति नहि करब आ आन लोकसभकेँ सेहो एहि लेल प्रेरित करब
हँ सार्वजनिक सम्पति हमर सबसे सजा धरोहरा छी एकर रक्षा करब प्रत्येक नागरिक प्रथम करर्तव्य होबाक चाही
हमसभ अपन गामक शिक्षित स्वच्छ हरिहर आ आत्मनिर्भर बनाबै तऽ निश्चित रूपसँ पूरा क्षेत्र हमर उदाहरण देत
ई सपना अवश्य पूरा होयत बस अबै सीज छी प्रत्येक व्यक्ति अपन जिम्मेदारी निष्ठापूर्ण निभाय आ विकास मे सक्रिय भागीदारी करै
अहाँ आयांस ग्राम संसाधनपर विस्तरित गप कर बहोत ज्ञान प्राप्त भेल अब हम एहि विचारक से व्यवहारमे उतरा प्रयास करब
हमरो एहि चर्चा बहुत प्रेरणा भेटल आशा अछि जे हमरा मिली के अपन गाँव मे इसमे